हमर अबाज सुनाय
हाँ-हाँ आब सुनाई दैया कहूँ लेकिन ओतबा ओहिना आबैया जना आबै छले पहिने।
की हाल-चाल अछि।
ठीक-ठाक अछि।
आइ खेनाइ-पिनाइ कीसब बनल।
आइ बनल छलै हे खेरहीके दाइल भात, आलू, परोड़, कदीमा, आँठीके तरकारी, करैला भुजिया।
एहि मासके करैेला आ ई आँठी ई सब कते स्वाद लगैत छैय खाइमे आइ
हॅं से तऽ स्वाद बड लगै छैय।
खेरहीके दाइल गाँवके खेरहीके दाइल
नहि नहि अथी वला छ ला बजारे के छलए खेरही लेकिन बजारो के छलै जे अपने वला बुझाइय छलै कि की पता नै लेकिन स्वाद बढ़िया लगै छलै खाइमे।
घर सभमे एखनो मतलब हेत तऽ स्वादगर इ चलानी नहि हेत। हमरा सबके जे भेटैया नहि से एकदम चलानिये रहै छैय ओहिमे ओतेक स्वाद नहि।
उं नहि एहिमे स्वाद छलैया अपन देशी वला।
तऽ ओ तैं कहलहु हें नै जे देशीवला हैत। ए आइ तऽ पूरा मिला कऽ सभ फेट्टा तरकारी बनेने हैब तऽ बड्ड तीमनमे बड स्वाद लागल हैत।
हॅं लेकिन ओहिमे कठहरो दऽ दियौ कनि खट्टा तट्टा दऽ कऽ और सुन्दर लगैत रहे छैय।
आंठीके भुजियो बड नीक लगैया, नहि।
हॅं आँठीके भुजियो बडड नीक होइ छैय।
स्वाद लगै छैय आंठ
हॅं हॅं स्वाद लगै छैय।
पकि गेलै नहि आ पर समय आबि गेलै ओकर। पाकके और मीठमे किछ बनेने छलहुँ कि नहि?
आँ
मीठग मीठमे की बनेने छलौं?
दही तही रहै छैय।
दही सब रहै
हॅं दही तऽ पौरते टा छी जे रहै छैय।
बच्चा सभके नीक लगैया?
बच्चा सबके दही हँ दही रोटी खा लेत अपन नीकसे, राइतो मे तऽ द देबै कनि दही तऽ दही रोटी खा लेत। आ दही रोटी हमरो कनि अपना नीक लगैए नून तून दऽ कऽ दही खाउ
बड़ नीक लगै छै।
तऽ बड नीक लगै छै।
हमु बनेने छलहुँए उहे माछ बन
जे आब माछ ताछ नहि भेटत देवघरमे सभटा बन्द भऽ जेत सावनके बाद ओना अपनासभके मिथिलांचल मे तऽ नहि बारल जाइ छै साओनमे साओन मासमे एतेक नैह बारल जाइ छै लेकिन एतय भेटबे नहि करतै तऽ खेबै की।
हँ देवघर वला गप भऽ जाइ छै ने अहाँ सबके।
तही दुआरे लेकिन माछो आब वैह माछ जकाँ बनेब ओल एरकोंच सएहसभ खायब सएहसभ बनैब।
हँ नहि गाम दीस आयब तखन बना कऽ खायब से हैत।
गाँवमे सओन सओन मासमे तऽ कहैत छी। जे केना प्रालग भऽ जाइ छै।
ह एखन तऽ देवघरमे बड्ड भीड़ हेत सावन दुआरे।
बड भीड़ भऽ गेल बाबा के अरघा लागि जा छै ने तऽ पहिले।
हूं।
खेनाइ पिनाइ अहाँके बड्ड नीक भेटत देवघर मे कम पाई मे भैर पेटा खेनाइ।
अच्छा।
से छैय। जेनाकि आहाँ पराठा जे रहैत छै एतऽ पराठा। साउथ तकके बनल से ओ साउथ तकके जे। बनत से आहाँ एक टा नय खा पैब जे जे छः सात। टा रोटी खाइया ओहे खा पेत आ जे दूटा तीनटा रोटी। खइया ओकरा तऽ नहिए हेतै खेइल ततेक नीक रहैत छै। आ भैइर पेट ओहिमे तरकारी अहाँके अचार सभटा चीज।
हँ हँ हमरो छै देखियौ देवघर जाइके छै। लेकिन हमरासभके ई हमरा ई अइछ न हमरा पेरे जायके अछि। तऽ आब कोइ संग मे अथी हेतै तखने पैरे जाऊ। ।
आब तऽ रस्ता सब ठीक भऽ गेलैया तऽ नहि छै लेकिन।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
तऽ कहब आउ तऽ एतयके पेड़ा एतयके मिठाई एतयके दही। दही तहिना नीक होइया।
आहाँसभ मतलब रोज मतलब मन्दिर जाइत हेबै घुमय लए।
कहऽ जे देवघरमे ओकरासँ पुछियौ कते अशान्त रहे। बाहर बलाके पुछियो तऽ कतेक बाहर बला तऽ अबै छै। तऽ ओतेक लाखक लाख लोक जे अबै छै तऽ शहरेके बीचमे नह रहैत छै यै। तऽ शहरवला सभके नहि हेतै रस्ता पेरा चलब। हमरासभके तऽ सभ गली गाड़ी घोड़ा निकालय मुश्किल भऽ गेलैए सभ गली फड़ल छै। कतऽ जेबे ओते लोक रहते तऽ कत रहते गजमजे ने करते। शहरे में ने।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
चाइर लाख पांच लाख लोक रहे छै ने कोनो हजार। दु हजार नहि रहै छै बड भीड़ आब। बारहो मास भीड़ आब कहियो खाली नै बारहो मास भीड़। हमसभ तऽ जाइ छी साँझो क। कऽ ओतऽ मतलब दूरे स बाहर देखियौ अहाँसब अबै छियै तऽ दर्शन लए न अबै छियै तऽ। पूरा समय देबै हमसभ एतऽ रहै छियै तऽ ओते समय कतऽ सँ देबै।
हँ।
तहि दुआरे वएह सभ छै। तऽ खेनाई-पिनाई एहि दिन में इएह भऽ गेलै माछ। माछ बना लिअ तऽ राइतओ में कनि खा लिअ कनि झोरैलो खा लिअ। कनि तरलो खा लिअ से सब।
आइ माछ बनेने छलौं।
माछ बनेने छेलौं।
उंह
इम्हर तऽ छोटका माछ नै भेटैए हमरा सबके बरके भेटैए लेकिन आब ई नै ऐ जे बड़का माछ भेटैए कोनो ई नै अय जे मतलब अथी नै भेटैए ताजा भेट टैया रौ मांगुर, तांगुर ओ छोटका सब जे पो ई चाल ई सब नै भेटैए ओ सब गांव के आनंद लगै छय खाय में।
हँ-हँ, हँ
एखन तऽ पोखैर सब में होइत हैत नै यै खत्ता-तत्ता में बड्ड माछ होइत हैत।
आं
एखन पोखैर सब में खत्ता-तत्ता के माछ अथी सब के माछ अबै नै छै। बेचऽ लै मलाहिन सब लऽ, कऽ
छै लेकिन अखन कम अबै छै, आब बरसात एलै न आब भऽ, सकैया ओतय
डोका-तोका एत बिकै लै।
हँ आब आउत आबऽत आबऽ ओना हमर डोका बड़ नीक लगैया।
नीक लगैए कियो कहलैथ की से ओकरा फ्राइ ई तै तै र कऽ एकदम बढ़ियां जकाँ तैर कऽ, सेहो बड नीक लगै छै।
हँ तऽ, अहाँ तैर कऽ, अहाँ ओहिना खइयौ तऽ, ओहो बड नीक लागत खाय मं। कचर-कचर भुज्जा जेना हँ भुज्जा जेना अहाँ नै खेने छियै।
नै हम ओकर की कहै छै रसदारे जंका क ई तीमन बनाकऽ सएह खेने छी, भूजल वला नै खेने
अच्छा
लेकिन ओ हमरा ओइ दिन रेसिपी बतेलैथ तऽ, बतेलै तऽ, ओ तरीका बता देलै जे केना-केना बनैब
हँ लेकिन डोका बनबै में की छै, समस्या एहि दुआरे भऽ जाइ छै, जे ओ कच-कच होइ छै, बड्ड बेसी तऽ ओकरा कतबो अहाँ हँ तऽ अहाँ कतबो ओकरा धोबै नऽ तऽ ओ नै साफ हैत तखन ओकरा गरम पइन में दियौ तखन ओकरा फेर स अथी में हँ खो-खोड़ल पइन में दियौ।
अहाँके की के माउस के शुद्ध मानल जाइ छै, किएकि ओ मइटे खाइ छै, न आन चीज तऽ खाइ नै छै। ओकरा शुद्ध मानल जाइ छै, नै होइए ई अ-अ पञ्चमी बला जे पाबैन होइ छै, तऽ नै सटाइ छै, गोसाँझ
हँ -हँ -हँ बियाह में होइ छै।
तऽ आब जे पञ्चमी पाबैन ऐत पातैर जे लागत खीर घोरजाउर के खीर घोरजाउर बला खीर घोरजाउर के पाबैन नै अबैए पञ्चमी तय मे तय मे हमरा सभके सटाइ या नीमु पकुआ सभ जे खायल जाइ छै।
हँ पखुआ नीम तीम जे खेलजाइ छै।
घोरजाउरो खायएल जाइ छै, ने।
हँ -हँ घोरजाऊरो रहे छै, घोरजउरो बनै छै। सच पुछू हमरा नय अबैया बनाबो लेकिन लेकिन तखन हम इ भगवती के मन्त्र न नेने छियै हम मन्त्र हमरा पड़ि गेल अइछ। साउस जीवते हम मंत्र दऽ देने छलथि हें। लेकिन भगवती के मंत्र हम सब पहिने दरभंगा मे रहै छलियैए ने आब एक एक साल से गाम मे रहऽ लगलियै आब दरभंगा मे तहैन रहै छलियै तखैन ओतऽ अपना भगवती मे मतलब ओहिना उदिष्ट पूजा करै छलखिन हें। तऽ कहलखिन जे अपना घर नय अइछ तऽ ई सब काज नै शुरू करब जहिया अपना घर हेएत तहिया भगवती के करबनि।
ओतऽ गोसाउन गाड़ब तहन उहेए खीर- घोरजाउर सब सबटा चीज बनेएब।
त अपन मां त खतमे भऽ गेलखिन आब हमरा मतलब कहत के? केना करबै केना? त तै दुवारे हम नै करै छी।
सेएह लेकिन घोरजाउर तऽ बनबऽ आबैत हैत कि नै घोरजाउर
नै हमरा ओ नै अबैए बनबल सभटा काज अबैए लेकिन ओ नै
बनेबै कनीक जेना खिचड़ी नै बनबै छी तहिना ओय मे चाउर सोझे द क खौलैत जेबै आ
हँ।
आधा पर भऽ जायत जहन आधा पर चाउर भऽ जायत भात तहन ओय मे घोरि केऽ दही के खसा देबै आ नून धऽ देबै किछ नै जते दही देबै तते हॅं। बेसी मात्रा मे द - दही के पहिले नीच्चे मे घोइर लेब थक्का देबै तऽ फाट जकाँ भऽ जायत नीच्चे मे बढ़ियां सँ मिला लेबै आ ओय मे खसा देबै आ बड्ड स्वाद लागत आ उपर से करी पत्ता राय स जे छौंक
त कनी बढ़ियां और बढ़ियां
नूनो पड़ै छै ने?
नूनो पड़ै छै- नूनो पड़ै छै। आ ओइके संगे खीर आ ओइ के संगे अहाँ बनाउ ओइ दिन हमरा सबके जे ई करीक्का बादाम होइये ओहो बनै छै आ ओइ दिनका अथी बनाउ। अहाँ की कहै छै ओ बदाम जे होइये करिक्का बला बदाम। चना वला जे होइये तकर आ आलू के तरकारी आ सुखौंत। हँ आ सुखौंत ई कोबी के सुखौंत द दियौ, कोबी तऽ नै भेटै छै आब ओइ मास मे गाँव सब मे, तऽ हमरा सब कोबी सुखौंत रखै छी ओकरा कनि कोबी के उबालि लेलहु आ तखन भुजि कऽ ओकर जे तरकारी ओइ संगे हेएत ततेक स्वाद ओइ दिनका। ओइ दिनका त कटहरो आलू के अलगे स्वाद होइ छै हमरा सभ के ब्राह्मण खाइ छै तऽ बहुत रंग के बनै छै कदीमा कुटबी तकर बाद सँ खमहाउर बनबे करत। ई सब चीज सब बनबे करत ओल के चटनी, भाटा-अदौरी इ सब चीज बनैये ओइ दिन।
अ लाइट जलि गेल।
पीट्ठो संगे नीक लगै छैइ अहाँके डालना। तरकारी जे होय छै सपेटा बला आ अहाँके अथियो संगे नीक लगै छै।
त ओहि दिन त कुमाइरो तुमाइरो खाइ छै ने।
अह कुमाइरो खाइया हमरा सभके आम रहै छ केरा चढ़ै,
दूध लाबा चढ़ैत छैन।
दूध लाबा चढ़ै छैन आ ओ कटहर चढ़ै छैन। अरदा अ हमरासभबकेँ नय होइए लेकिन ओ, कत कतहु होइए हमरा सासुरमे नय होइए नहि नहिरमे होइत छला। आ हँ दुनू जगह नय होइ छला ओहो मे त होइत छै ने दैलपुरी, बनैया दैलपुरी बनैया तरकारी बनैया।
कथी।
दैलपुरी आ तरकारी सब बनैत छैय।
हँ।
तैलपुरी तरकारी खीरी इएह सब ने बनैत छै यै।
हँ हँ।
त दैलपूरी अहाँसब केना बनबै छियै छइन क की अ, अथी क क सूखावला हँ दाइलपुरी जे बनबै छै से,
दाइलपुरी छाइन के नय बनैए कहियो कतहु कतहु छाइनो बनै छै लेकिन हम, छाइन के नय बनबे छी। ह। ओ हँ त छनुवा बला बनबै छी जेना चाउरके आटा रहल ने त ओहिमे भइर क बनेलहुँ।
चाउरू के आटा के बनै छै दाइलपुरी हम नय खैनै छी ओरान क क।
हँ जेना चाउरके रोटी बनबैत छियै ने।
त ओ ओ ओहिमे ओनाहितै।
हँ चाउर के रोटी केना बनबे। हँ आटाके रान क दियौ त ओहिमे अपन बादाम जे रहल,
ओकरा ध देल।
बादाम रहे छै ने बादाम के दैल बनबै छियै।
अच्छा अच्छा त ओहो ध दैलउ।
हँ बादामके दाइलमे अ सभचीज क दियौ मरचाइ तरचाइ जेना रहल अपन सेसब क क अहाँ द दियौ। ओहिना जेना बनबै छी दैलपुरी तहिना।
नीक लोक त नय यै हमहूँ चाउरवला बनेबै एक दिन। चाउर बला ठीके कहलहुह आ ओ छाइने के नीक लगे।
हँ ओ छाइन क बनैत छै ओ नीक लगैत छै।
छनुआ नीक लगै छै ओ।
हँ ओछा छाइन क,